ओ ह दूध से जे घी बनाबै छथिन। केना बनाबै छथिन।
दूधसँ पहिले जमा होइत छै। माठ ताहिके बाद होइ छै। छालही छाल्हियओ राखै छियै माठो राखै छियै। आ ताहिके बाद जखन भऽ गेल बाटीसभ भरि गेल। ताहिके बाद जे छै। से ओहि डेकचीमे दए कऽ रहीमे।
हू।
घाटै छि।
हँ।
घाँटिके। रहीसँ चलाए कऽ ओकरा घाँटै छियै घाँटि कऽ तकर बाद जखन। मा माट जे छै। से फाटि जाइ छै। अपने पानि छुटि जाइ छै। ओहिमे पानि छुटि गेल। पानि छुटलाके बाद जहन मक्खन पूरा हल्लुक भऽ गेल तऽ ओकरा। पानि देलहुँ डेकचीमे पानि देलाके बाद तहन ओ। ओकरा अलगा द अलगि गेल अपने ढेपा बनि कऽ अलगि गेल। अलगलाके बाद ओकरा जे छै। से छानिकऽ राखि लेलहुँ नीक। निकालि लेलहुँ आओर तहन ओकरा। लोहियामे जे छै। से ओकरा बरकै लए देलहुँ। बरकाए कऽ बरकाए कऽ ताहिके बाद धीरे धीरे ओ बड़ी काल तक बेर। क छै। ज पू होके। कैके चानंस रहै छै। जे पूरा भऽ गेल घी बरकि गेल।
हँ।
तऽ घी बरकेलाके बाद ओकर अपन राइड जे छै। से गोला रङ्ग आबि जाइ छै। दाढ़ीके गोली गोला रङ्ग दाढ़ी भेल। तखन ओकरा जे छै। से खतम कयलहुँ। खतम कए कऽ ओकरा जे छै। से छानिकऽ राखि लेलहुँ छानिकऽ घीके। डिब्बा में या शीशीमे। दए देलहुँ आ ओकरा दए कऽ ताहिके बाद अपन ओ ओ खतम भेल।
गायके घीके तऽ बड्ड उपयोग होइ छै। ने
हँ हँ। बहुत उपयोग ओकर होइ छै। दबाइ बनै छै। लोक खाइ छै। आदमी सभ। खयेलक हन बि बहुत ओहिमे। अथी रहल हँ गाायएके घीक होइ छै। सुत च चा घीके जे छै। से बहुत उपयोग ओना तऽ बजार सबमे होइ छै से तऽ तऽ देखै नय छै लेकिन अपन गायके घी बनायल सँ जे छै से बहुत दबाइ बनै छै बच्चा कऽ देल जाइ छै पूजा पाठमे भेल
बच्चा कऽ कनी सर्दी बुखार भेल तऽ ल - लोक कहलक
भेल तऽ हँ तऽ सर्दी बुखार भेल छाती मऽ लगै देलक पैर मऽ मुँह मऽ सौंसेसँ मालिश केलक एक चम्मच पआइओ देलक तऽ से सभ होइ छै ताहि केँ बाद ओहि बच्चा ओ दू अथिके घोर जे बचै छै ओहि मऽ तऽ लोक ओहिमे पहिने तऽ पहिने आब तऽ नय केओ खाइ छै लेकिन पहिने ओहि घोरमे घोर जरो बनबै त रहै
हँ तऽ घोरजाउर केना बनबै छथिन
घौरजाउर जे बनै छै तऽ निचे मे जे छै से चावल एगो कोवला घोरजाउर होइ छै एगो चीनीयो वला घोरजाउर होइ छै
हँ
तऽ घोरजाउर जे छै से बनै छै निचे मे जे छैय पाइ घोर मऽ चावल एक मुट्ठी दै देलहुँ आ नमक दै देलहुँ आ ताइकऽ बाद ओकरा जे छै से घोर ओकरा ओही मऽ सिद्ध कैय कऽ सिद्ध कैय कऽ ओकरा मिलबैत गेलहुँ मिलबैत गेलहुँ जखन सिद्ध भेल लटपट भैय भऽ गेल ताहिकेँ बाद तऽ ओहिमे जे छै से बहुत लोक हमसभ तऽ ओनाहुँ लेकिन आब बन उतारि देलहुँ लेकिन अथी सँ सरिसो सँ छौँक दै छै सरिसो सँ मिरचाइ सँ तऽ आओर टेस्टी मिरचाइ सँ हँ तऽ ओ आओर टेस्टी बनै छै तऽ ई घोर आ मिटिका जे बनबै छै तऽ ओहि मऽ छौकै नय छै नमक आ मीठ दुनू चीज कऽ एगो ओहो होइ छै चीनीयो दै छै आ नमको दै छै हँ ओहो रहै छै खट्टा मीठा सब रंग कऽ रहै छै तऽ एकटा ओहो बनै छै तऽ ओकरो छौक देलक बहुत लोक छौक देलक बहुत लोक बिना छौकले
छौक लोक देलक हँ पहिले तऽ घोर लोक रोटियो सा थे खाय छलै घोर
ताहि केँ बाद ओहि घोर कऽ जे छै से रो बा अथि रोटी संगे गुइर कऽ ओहो लोक खाइ छलै पहिने दडाढ़ी जे होइ छै तऽ डाढ़ीमे जे छै से ओहो डाढ़ी लोक कते लोक चीनी मिला कऽ बनाए कऽ खेलक कतेक नमक दै कऽ खेलक कते लोक रो टियो संगे खेलक जेकरा जेहि संगे स्वाद लागल ताहि संगे खेलक तऽ ई भेल ताहि केँ बाद ओहि घी केँ जे छै से ओहि घीसँ अपन टेस्टक जे अपना अथिसँ जे छै से टिकड़ी बनाबू ओहिमे अलगे स्वाद ऐत टेस्ट ऐत तऽ हल्लूक टिकड़ी होइ छै हल्लूक पिड़ु किया होइ छै आ खराबियो नय करै छै टिकरी बनल पिरुकिया बनल तऽ ओहि सभ ये पाबै रोट बनबै छै घड़ी पाबैन आबै छै तऽ हमरा सभ कऽ ओहि मऽ रोड बनल तऽ रोट जे बनल तऽ ओहि मऽ जे छै से बढ़िया सँ ओकरा पर्याप्त रूपसँ घीकेँ ओहिमे देलहुँ मलइमे तऽ ओ रोट जे छै से हल्लुक भेल आ ओहिमे ताहि केँ बाद रोट जे बनेलहुँ तऽ ओहि मऽ सभ मसालासभ दै कऽ कट्टू मसाला अथी मरी च ईस सब सब दै कऽ ओकरा मालिकऽ ताहि कऽ बाद रोट बनेलहुँ तऽ हमरा सभ कऽ घड़ी पाबैन मऽ ओही कऽ ओही घीए कऽ रोट बैन कऽ
रोट बनै छै कथी गहूँम कऽ आटा कऽ
गहुँम आओर चावल फेँट कऽ
अच्छह
चावल कऽ आटा गहूँम कऽ आटा फेँट कऽ तखन पड़ै छै तखन ओकर रोट बनल रोट बनेला केँ बाद अपन भगवान पर भगवती कऽ
हुँ
अपन पूजा भेल तऽ हमसब जे छै से ओ ओढ़ ओहो घी केँ दीप जलल घी हँ घी कऽ दीपो जलै छै घी कऽ घीये मऽ सभकिछ बनल
हुँ
तऽ आओर जे छै से घी अथी कऽ भे घी की कहलियै
आब तऽ सुच्चा गाए कऽ घी जल्दी भेटबो नय करै छै
जल्दी नहिये भेटै छै केतऽ भेटै छै ओहि मऽ मिक्स भेटै छै मिक्स भेट टै छै लेकिन हमरा सभ अपना घरक छै काज तऽ अपन सुच्चा घी रहल अ अपने बनेलहुँ अपने भेल तऽ अपन सुचा घी बनल तऽ इहै सभ छै आओर की बताउ आओर की
घी मऽ तऽ हल्लुक होइ छै नऽ घी मऽ बनबै छै ओना रिफाइन सँ तऽ नीक होइ छै घी जकरा नय छै से तऽ रिफाइन मऽ बननै छै लेकिन घी मऽ हल्लूक होइ छै टिकरी सब
हँ घी मऽ हल्लूक होइ छै टिकरी
हँ आओर दूध कऽ कीसभ होइ छै की सभ बनै छै
दूधके तऽ आओर दूध कऽ फाइड़ कऽ हमसभ पनीर बनबै छी अपनेसँ हँ दूध कऽ फड़लहुँ तऽ फड़लहुँ जे नम्मक अथी निम्बू दै कऽ
हँ
निम्बू देलहुँ नय तऽ हेवा फिटकिरी रहल कनिटा से देलहुँ आ एगो आओर कोनो पैकेट मऽ अथि रहै छै की नाम छियै बिसैरियो गेलियै पाउडर आबै छै पाउडर रहो छै सोडा ओहि सँ जे छै से ओकरा फाड़ल जाइ छै फाइर कऽ ताहिक बाद ओकरा हमसभ ओ अथी पनीर जे छेना बैन गेल ओहि छेना कऽ ठण्डा पाइनमे ओकरा धोइ देलहुँ धोइ कऽ ताहि केँ बाद पूरा ओकरा गाइर देलहुँ पाइन कऽ पाइन कऽ गाइर कऽ आ ताहि केँ बाद ओकरा जे छै से ओहि मऽ ओकरा कपड़े मऽ ओकरा दाइब कऽ किछो मऽ कनि काल ठंढाइ लऽ दै देलहुँ ठंढाए गेल ताहि केँ बाद ओकरा काइट कऽ जे छै से
लोक पनीर बने
पनीर बनेलक पनीर बनाकऽ तऽ पनीर सब अपन अपन तरीका कऽ बनबै छै तऽ किओ फ्राइ कैए कऽ बनेलक किओ कच्चे बनेलक जकरा जेहन स्वाद लागै छै तेना पनीर बनबै छै आ पनीर जे बनेलक तऽ अपन मसल्ला तैयार कैय लेलहुॅं मसल्ला तैयार कैय कऽ आ मसल्ला जा पूरा भूरा रंग कऽ नय होइ छै
हुँ
भूरा रंग कऽ मसाला भेल आ तैय कऽ बाद ओकरा भूजैत भूरा रंग कऽ भूजैत - भूजैत बढ़िया लग ओकर सेन्ट बढ़िया आबि गेल तेल छुइट गेल मसल्ला मऽ मसल्ला मे तेल छुइट जाइ छैय तब बुझियौ मसल्ला भुजाय गेल आ भुजला केँ बाद ताहि केँ बाद पाइन दियौ पाइन देला केँ बाद जे छैय से पनीर बरैक जैत पनीर गिरा दियौ तखन अपन पनीर अहाँ कऽ तैयार भए गेल एकटा दूधसँ कते रंग कऽ आइटम बनै छैय खुआ बनै छै रसगुल्लो बनै छै खुआ बनै छै खुआ बनै कऽ जे छै से एकटा पहिले खुआ बनै छैय तऽ बहुत लोक खुआ ढीले- ढीले जे रहै छै से ओनाही खाय वला राइख लेलक आ नय जकरा अपन रहल तऽ पेड़ा बने लेलक पेड़ा बनै कऽ दूध कऽ अपन बढ़ियासँ ओकरा जाइर कऽ आ छालही जे नि कैल जाइ छैय दूध जहि दूध सँ तैय दूध से पेड़ा जे बनै छै तऽ ओ रूखा - सूखा पेड़ा रहै छै
अच्छऽ
आ जैय दूध मऽ छालही छोइर दैय छै रैह जाइ छै तैह दूध कऽ जे बनबै छै पेड़ा लरम होइ छै
ओ नय सकत सन कऽ होइ छै
हँ ओ टाइट नय होइ छै ओ लरम पेड़ा रहै छै ओ खाय मऽ कनि स्वादि ष्ट भेल आ किया तऽ घी छाल्ही रैह जाइ छै घी रैह जाइत छै तऽ ओ जे छै से ओ पेड़ा टाइट नय होइ छैय ओ लरम रहै छै
ओ बेसी स्वदगर होइ छै कनि
हँ बेसी स्वदगर आयल मने सोनगर लागल आ ज खने ओहि मऽ छाली निकैल गेल तऽ पेड़ा टाइट भऽ गेल तऽ ओकरो जे छै से बनबैत जाइर - जाइर कऽ जारैत - जारैत ओकरो जे छै से पेड़ा बना देलहुँ बइ भूरा रंग कऽ ओकरो भऽ गेल बहुत कम दूध मऽ उज्जर हैत आ बेसी दूध जे रहै छै तऽ ओ ओकर भूरा रंग भए जाइ लाइग जाइ छै हँ पेड़ा रंग जेना भूरा होइ छै तेना रंग आ कम दूध जे रहै छै तऽ ओ उजरे - उजरे पेड़ा रहै छै बहुत सुन्दर लागै छै ओ देखैय मऽ एकदम सकत हँ बहुत सुन्दर लागै छै
हुँ खीरो बनै छै खीरो तऽ कते तरह कऽ बनै छै
कते रंग कऽ खीर होइ छैय ओकर कते लोक अ अथीके बनेलक खीर शामके खीर बनेलक ओही मै मखाना। खीर बनेलक चावलके खीर बनेलक। तऽ मक मखानोके खीर हॅं। सेवई कऽ बनेलक। तऽ सभ तरह जे छैय से अपन ओहिमे सभ रङ्गके कए रङ्ग के ने खीरो बन जाइ छैय। आ से अगब दूधमे अलग स्वाद रहै छैय। आ ओहिमे मिश्रण जे कनि कैय दियौ। तऽ तकर टेस्ट कनि अलग भेए जाइ छैय हँ। आ आय ओरिजिनल बला मऽ। तऽ कनि टेस्ट सोनगर सोनगर हैत। सुन्दर लागत खायमे एक नम्बर सभचीज लागत ओइमे। मखानक खीर जे छैय से ओकरा मखानके पहिले भूज दैय छियै। भुज लाके बाद ओकरा कूटल जाइ छैय। कूटल कूटि कऽ ताइके बाद ओकरा जे से दूध खौलैत रहल। दूध खौलैत रह ओमे जे मसल्ला सभ दैके यऽ अहाँके कट्टू मसल्ला सभ दूधेमे खूब। खौला कऽ खूब खोलैत - खोलैत जखन खौल गेल। तेके बाद अहाँके मखानक मखानके जै। अथीवला छैय कुरु बुक क्लबवला छैय। कुट्टलवला ओ मखान ओई में गिरा द दियौ। तऽ आ ताइके बाद ओकरा कनि काल। लैर चैर कैय कऽ ओ जखन पूरा गढ़ाए ग गैल। तखन ओकरा उतैर दियौ उतैर दिऔ तऽ मखानाक खीर तैआार भऽ गेल।
हँ आ शामके तऽ लोक आनै छै खेतसँ तऽ फेर ओकरा कूटै छै।
शामक तऽ ओकरा तऽ छै शाममे सात तह रहै छै। तहन ओमे स चाउर निकलै छैय सात बेर सात तह कुटाइ छैय। कुटला के बाद। कुटै तहन ओमे चाउर निकलै छै चाउर निकलाके बाद ताके बाद ओकरा शामके। जैना हि मखानक खीर मखान दूध ओटके खूब खौला कऽ जहन होइ छै तऽ ओ। मे सिद्ध करऽ पड़ै छै मखानके खीर म ओती काल नैय लारह चारह परै छैय। लेकिन शामके बहुत काल तक ओकरा। सिद्ध करऽ पड़ै छैय चाउरे जकाँ हँ चाउरे जकाँ सिद्ध करऽ। पड़ै छै चाउर जकाँ सिद्ध भेल। ताके बाद जे छैय से ओमे अहाँ जे मसाला दियौ।
हु नारियल छोहारा काजू किशमिश हु। बढ़िआँ
बढ़िया लागै छै तऽ अपन ओ खाइमे स्वादिष्ट लागत।
आ ललको रसगुल्ला तऽ खुएकेऽ बनै छैय।
हँ हँ ललको रसगुल्ला जै छै से ओकरो। दूध फाड़ि कऽ जे छैय से ओकरो खुएके बनै छै आ।